रोग ध सभ नीक छै सखी अपन कहू
हमर ग झ न केे छै ओर सखी आजकल के तऽ जमाना मे इतना महँंगाइ बढ़ा देल एकदम हालत खराब हो जाइ छै
महँगाइ तऽ बड़ी बढ़ाबै छै सखि
आओर बताउ तोरा देने कि तनी अ सब्जी उब्जी के कैसन रेट छै
महंगे छै अभी तऽ महंगा बढ़ा देब
हू एने तऽ टमाटर उमाटर के दाम तनि ब बड़ी दाम बेसी हो गेल अस्सी अस्सी रुपैआ किलो बिकै छै
हँ ओ तऽ अस्सी रुपैया किलो बिकै छै टमाटर आओ सब सब्जी चालिस रुपैआ किलो बिकै छै पापा हमर लाबे छै ने त ओहे बताब छै
ह तऽ सब्जी उब्जी तनि एतना महगा बिके बिकतय तऽ आदमी खतय उतैय कथि
ओही ने समझ नहि आबै छै कि कैसे घर चल चलल रह सन
ओह तऽ कहहि सखी की एतना जादे महगांई बढ़ल छै कि आदमी के आजकल पेटो पोसे ले बड़ी मुश्किल हो गेलई छै
हँ
जितना आदमी कमाबै मे छै कि उतना तऽ खाइए पियए मे सब अ खतम हो जाइ छै
हँ सखी बड़ी मुश्किल से घर परिवार चलैत छै मैनेज होबै छै ह
ह ओहि ने सखि सब एक तऽ जादे मिडिल क्लास से जादे तनि पीसा जाइ छै त स त तनी कमाता खाता आदमी छै
न सखी
गरीब खन बेचारा तऽ गरीबे छै अमीर खन के तऽ फरके ना
फर्के नहि पड़ै छै ठीके कहू
जे होब छै से कनि मिडल क्लासे ज्यादा परेशान हो जाबे छै ज्यादे आ किया मे तऽ जादे मिडल क्लास लोग भरल छै
खाता क मार तऽ अपन भरल छै पूरा
आदमी के बचे ना छै कि आदमी तनी रखै
ओहि नहि महंगाई एतना छय कि सब खर्चा हो जेबे छै पैसा के पता नहि
ना पता चलै छै पैसा के सखि कैसे कैसे पैसा तुरन्त चार सौ पाँच शौ तऽ ऐसे तुरते खतम हो जाइ छै त काम तमे आजके जमानाामे त झोल न भराय छै
ह्म
दूगो चार गो सब्जी मे पांच सौ रुपआ कैसे उड़ जाय छै तऽ पता न चले छै
महना खेले छै ठीके कह सखी
ह सब्जी य की एते महंगा छै कि आदमी खेते कुछी
भोजन पानि हो गेल छै सखी
हँ हमर के तऽ भोजन पानी हो गेल छै तनी अभी तऽभी केनास तनी ले के छियै आपन बताबु अहाँ केहा गेल छै
हँ हमरा आर के भी हो गेल छै नास्ता पानी हमो आर तनी लेटे छीये त
तऽ की की नस्ता केर के लेटल छिये सखी
आ नाश्ता तऽ बनयलहुँ कि कि परवल आओ परवलके भुजिया आओर रोटी बनाबै छियै
हँ त तऽ आम उम तऽ ढेरे चलै छै
हँ काम आम तऽ ढेरे चले छै
र आ आ बड़ी मेहंगा छै देखी आदमि जायंदे खाय खायते तनी तनी मनी लाबै छियै हम
लेकिन खायवला तो अपन खाय छै ने
हँ तऽ खाय बला त छै आदमी के तऽ तनी पैसे उसे बचे छै त ने तनी खाय छै सब्जी एमे तऽ पैसा उड़ जाइ छै देखिन सनी आदमी फल फूल ला के खाय छै
हँ
ई त ओल देखाय छै कि केतना महंगा हो गेल छै
बड महंगा होइ छै सब समझ नहि आबे छै कि घरके घर परिवार कैसे चलै
जमे सखी असर श आल भी त होइ स जम्म महंगा भैय छै
हँ
ए हम राजधे नेसर सोत ल एक सए सत्तर रुपआ किलो छै ओना आरके कैसे छै अहाके खने कैसे छै
अहाँके वी ए सी छै एन ए आर वी ए सी छै
जे ने हँ आजकल्रोधे होत ह टवा तनी हो गेल छै तनी कह क के त तऽ नी दू पैसापर न जे होइ छै
हँ आ सिखी कार्य के प करैके काज भेटल छै
ह सब की कार्या के त काज भेटाय अछि
ह
हमरा अभी तऽ एगो फोन आ फ्रेंड हमरे अपन लैंग्वेज मे तनि मैथिलीऐ भाषा मे तनि दू चार लोग से बतिया जतिया के तनी काज भेटल छै कर आ के अ क
हँ सखी हमरो आर के भेटल छै ओहि कार्या के कार निपटाइ छियै हमहूँ कनी
हमहुँ तनी नस्ता उस्ता कर के तनी जब लेटे छिये जब समय ले छै त दू चार तका फोन करके बात चीज हो जाय छै सखी लोक से तनी काजो कितना देबे छियै
ओ तऽ ओइसी करै छी
ने ह बढ़ बढ़िआँ बड़ी बढ़िआँ काज छै सखी एक हर पता न च बड़ी नीक म छै एकर एक आर आरके चलतै तऽ तनी दू पैसा हो जाइ छै तऽ तनी फलो फ्रूट आर ले आइ छियै ई तनी कार्या के पैसा हो छै तऽ तनि खाय पियए कुछु कुछु खरीद खरीदेमे तनि ब बड़ी मदद हो जाइ छै नहि तऽ आज के जमाना मे तऽ कमाए ले बड़ी मुशकिल छै
हँ सखी बताब
इहे सब वही महंगाई उंगाई इतना बढ़ गेल छै कि आदमी कहताै एकदम हालत खराब हो गए
हँ महंगाई तऽ बड़ी छै
बड मंहगाइ छै सरकार के तऽ ई सब पे तऽ नजरे न जाइ छै कि कैसे कैसे आदमी तनि मिडिल क्लास गरीब आदमी तनि कैसे खा के जीेए छै ह
ह हू न सखी समझ न आबे छै कि का करी का न करि ई तो कार्या के क कार्या हँ कार्या के काज तनी भेटाएल छै तऽ छोटा मोटा एकरेसँ खर्च निकल जाइ छै
जेही न सखी हम ई छै कि तनी कार्या से दू चार पैसा आ जाइ छै तऽ तनी कुछो छै आओर तनी कुछो भी तनी खाइए पियए के ले आय छियै तनी जाइ छियै तऽ तनी घर पे कुछ कुछ ला देेवै छियै तऽ तनी घरोवाला खुश हो जाइ छै आ तनी हमरो तनी मनी छोटा मोटा जे जरूरत छै रहै छै से से पूरा
हम तऽ वही करै छियै सखी काज भी बड़ी नीक छै ने अपन सभ काम कार्य निपटाके घरके घरके अपन बैठल सुतल हो जाइ छै ने
कर बढ़ियां लगै छै
हँ
कोइ समयके पाबन्दी न छै
न छै
आ जब समय मिलो तनी घूमते फिरते घूमते फिरते एने ओने ने समय के पाबन्दी छै ने स्थान के पाबन्दी छै अपन तनी तऽ हम बैठ के काम काज निपटा लेबै छियै
हँ सखी हमहुँ ओसही करै छी
जे सब चीज हमरा कार्या के बड़ी नीक लगै छै सखी कै बेर
हँ सखी अहाँ सब तऽ हमर नीक छै सखी
हमरो सब पर परिवार तऽ सब बड़ नीक छै तनि हमर गर्मी के कारण इहाँ तनि घमौरी नोचाय नोचाय हो हो जाइ छै एता घमौरी हो जाइ छै कि एकदम आ नोचते नोचते एकदम लाल लहरे छै
धूपे बड़ी करकरैल छै सखी ओहिसँ तनी गरमीसँ घमौरी आर हो जाइ छै
न छियै हमे तब बोल एतना का जानि घरमे रहेके घमोरी हो जाइ छै निका निकल कि हेतै होइछै तऽ
हेलो हेलो हेलो
तनी के करैले सखी के फोन आ रहलै छी तऽ हम जौना बादमे बात बातचीत करैत छियै ठीक छै नमस्ते सखी
हट